हेलो
अहाँ कहाँ से बोल रहल छी हेलो आवाज जा
हेलो
आवाज जा रहल छै हमर
हेलो दीदी अहाँ कैसन छियै
हमे ठीक छियै अहाँ कैसन छलियै
ठीक छियै
आवाज जा रहल छै
कथी कर रहल छी
अभी पकौड़ा बना रहल छीय हम अहाँ की कर रहल छी
आ हुहा तऽ गर्मी बहुत भऽ रहल छै
हँ हँ गर्मी तऽ े ने छलै
केना हइ
हँ गर्मी तऽ छलय हियो
गर्मी छै वहाँ
हँ छै गर्मी हय
आ
पकौड़ा बना रहल छी गरम गरम
बना रहल छै ठ
पकौड़ा बना रहल छी गरम गरम हेलो
अहाँ कथी बना रहल छियै
कहली तऽ पकौड़ा बना रहल छी गरम गरम
हमरो दाल चावल चोखा चटनी बन रहल छै
ह तब तब तऽ हमर फेवरेट खाना बन रहल छै
लेकिन अहाँ वला स्वाद न ने आबेत है अहाँ रहतियए रह तऽ हमरा सिखा देतियै रह
हँ हँ कला ने जरूर सिखा दे
दीदी आलू वला चटनी कैसे बनाइ छै
आलू अला चाटनी आलू के वाल लै छलै
टनी
्टी म्टी
आलू के चटनी हमरा बहुत अच्छा लागल छै अहाँ के हाथ के आलू के चटनी व रेसिपी ओकर विवरण बताउ ने केहन छै
हँ
आलूके चटनी बनाब आलूके बाल लेबै
पाल के
हँ
ह ओकर आलू के मथ के ओहिमे हल्का गरम पानी मिलाक आ फिर करछुल मे तेल ले कऽ
ओ ओकर बाद ने
कस्तूरी लाल मिर्च केतरका ल
ओकर बाद छौका लगा देबेके हइ
ह
हमरा अहेंके हाथ के चटनी खाय छियै पसन्द छै हमरा नह आबै हइ बनाबै
कहियौ अहाँके भेँट भै जेतै ने हमरा
ओ केना बनाै छै दीदी तनिका बना बता दू ने अहाँके विवरण
कथी के चोखा जाने के है अहाँके
हं हं आलू के उबाल के मथ के
आ चोखा प्याज मिरचाइ धनिया पत्ता आ डाल
आने बेटा
ह हमरो तनका आलू के चोखा खा के विवरण बताउ प्याज आ हरा मिर्ची काटिके कैसे बनाल छियै अहाँ
मम्मी दीदू घूर रहा है
हमरो अहाँके चोखा हाथ के चोखा के सब्जी बहुत पसन्द छै हँ आब दे बैंगन के तरुआ केना बनतै
बैंगन के तरुआ बैंगन के तरुआ बेसन मे लपेट लेब ओ में सब
लागल छै
ओ
हँ ओकर भी बैंगन के तरुआ के विवरण बताउ
पहिले अहाँ हमरा ई बताउ कि अहाँके की पसन्द है खाय मे
ह्म्म
आवाज जाइ छलै अहाँके
न दीदी हमरा बताउ ने
ओ बताबे के पड़तै
बैंगन के धो के काट के पतला पतला काटे के पड़ै छै ओमे मसाला मसाला में कथी कथी
मसालामे लाल मिरच लाल मिर्च लाल मिर्च
हल्दी मिर्ची धनिया नमक आ दीदी बेसन न देबै ओमे
हँ बेसनों दै छलियै
बेसन बेसनो
हँ तऽ
हँ दीदी लेकिन हम बनायब ने तऽ हमरा हाथ के ठीके ने बनै छै आहे आथ अहें के हाथ के हमरा खाय के रहल छै
ह कह रहल छी ने बेसन वला पकौड़ा बनबै छी तऽ बेसन डालेके पड़त अगर तरुआ बनेबै
हँ हमरा हमरा हमरा अहे के हाथके खायके छै
मसलो डाल के खाली बना रहल छलियै
ह्म
आओर सब बोलियौ
ठीक छै दीदी बनाकऽ हम देखब अहाँ जेना जेना कहली हेँ ओनाहिते
कहूँ घूमे आर गेलही की नहि गेलियै गर्मी भए
रहल छियै अहाँ
पकौड़ा बना रहल छी खेबै
गर्मी गर्मी तऽ हवँ भेल छैे
हँ हँ गर्मी तऽ भेले हय
दऽ दीदी अहाँ बताउ हँ गर्मीके लेल कोनो अथि शिकंजी उकंजी बनायके विवरण हमरा बता देल नऽ हमरा बड़ा मन कर छल कर रहल छै पियए के
सबस अच्छा तऽ अखनी गर्मी मे आम के टिकली के शिकंजी
केना बनल छियै अहाँ बनबै छियै हमरा बड़ा पियैके मन कर रहल हँ हू
हँ ह आओर बताओल जाउ
हूं दहिक दहिमे हल्का पानि मिलाकऽ घोरिकऽ ओहिमे हल्का चीनी डाल क तब बनाबे के छै
हँ भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल सकलियै अहाँ काला नमक भी डाल सकलिय ह
शिकंजी केना बनवै छै अहाँ हमरा बड़ा पियए के मन कर रहल छै
हँ अच्छा एकटा बात सुनू ने हम अहाँके दुआरे कहियौ अहाँके इर
निम्बू चीनी पानि ओइमे जलजीरा मिला सकय छियै
तब अहाँके हम बना केे पियाइ देब शिकंजी
हँ हँ
मोमोज खाइ छलियै
ओ ठीक छै दीदी अहाँ हमरा बताउ शिकंजी बनाकऽ
कहली मोमोज खाय छलिये कि नहि
हं जीजा जी आ गेल छिये घरे
आँ
अखनी अहाँ कथि बना रहल छियै खायऽ खानाा मे
पकौड़ा बनैली हँ अभी बाल बच्चा सब खाय
हँ
आ सब्जी बनायम
ह्म
ओहे तऽ खायब अभी ननु अलखिन हन
हींयां अभी तैयारी चलै छै खाना बनाबैके अभी आ रहल छै
ओ की बनाबै गैल छल रहलीये हा
ह
की सभ तैयारी भेल छलै अहाँके
अहाँ कहलि रहऽ कि हमे ब आयब तऽ बनाए सिखा देब अहाँ एलै त हमरा बनाब के न सिखा कहलियै अहाँ चल गेल रहल छियै जब ले हम गेलियै गेलियै
अच्छा फेर आ जायब
हुँ ह
पकोरा खायके पकोरा खाय पप्पा त रे
दीदी यहाँ हम के बताउ ने अभी तऽ पूजा आयत रक्षा बंधन रक्षा बंधन मे केना केना कर रहल छियै अहाँ करबै हमरो बताउ ने
रक्षाबन्धन भए जेतै ने अभी रक्षाबन्धनमे टाइम छलै
हो मोबाइल लाबा त रक्षा बंधन मे
अभी टाइम छै ने रक्षा
अच्छा थाली मे सजा कऽ राखी फ मिठाइ सब राख कऽ तब अथी करय के छै
हुँ हुँ ठीक क बाजले अहाँ
आ हँ
अहाँ जे अहाँ जे बाज रहल छी ने से बहुत अच्छा बाजि रहल छी
आ बोल नहि हुँ रि्ंग होइ छो हुँ ओकर बाद अरती उतारि के दहिने हाथ मे ने राखी बनाय तमिल गग
स
ठीक छै दीदी ओन्ने लाइन छै बिजली छै दीदी एने बिजली कट गेल छै हँ बिजलियो के बड़